ह
आयो ला चओ झूलेलाल भेण।
हा, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल। वाकई, में हाणे भेण सां ॻाल्हायां पई। त वरी तुंहिंजी फ़ोन अची वई। त हिकदमि सां अटकी पियमि ॻाल्हाइण में।
अच्छा। अच्छा। ॿियो, सभ पोइ जेको पुछीहीन।
कीअं यादि कयो तई अॼु? फोन कई तई?
अरे, तूं त करी कोन थी यादि। त मां सोचियो, मां ई भला भेण खे यादि कयां। तूं त भुलाए छॾियो थई। सिफ पंहिंजे माइट पुटरनि खे ई पई फोनियूं करी। मज़ा ला जो मूंखे करीन?
अरे, मुंहिंजी नंढी भेण सां, पतो तई न। की न वरी हुनखे फ़ोन न करेसि त रुसी वेंदी आहे।
छो? अहिड़ी का नखरेली तई छा?
हाणे छा ॿुधायई? भई आहे मूंखां नंढी। पर, मुंहिंजे मथां सॼो हुकुम हलाईंदी रहंदी आ। एॾो चिलाईंदी आहे। मां तोखे छा ॿुधायेह?
त तूं कम बि त अहिड़ा कंदी ऐ। त तूं वरी घटि अहि छा?
मन, मां कुछु न कंदी आयसि। ईअं त न चओ न। मां हुनज खे लॻंदो आ, की हिन ॿिए जो बि बढ़िया थिए हुनजो बि। हां, हाणे पतो तई छा मां ॿुधायई? मुंहिंजी हिकु सौट न थोरो, सो वीचारी ॾाढी सिधी आ। ॾाढी सिधी आ हा, ऊह हुन सां ॻाल्हाइण लाइ बार, बार चए थी। चवे थी, दीदी, मूंखे कोई नंबर ॾियो त मां तव्हांजी भेण सां ॻाल्हायां। त चवाससि थी, भेण खे ॻाल्हाए। हिकु हणे छा तोखे मथे में हाणे ॿुधाए?
त उहो त चवंदई न, मग़ज़ वारो हाणे ई छा ॾंडो हुओ, त उहो इन करे। चवंदे ई छोकी भईया। जॾहिं हुनखे नथी वणे ॻाल्ह, की मां कंहिंसां ॻाल्हायां त तूं ज़बरदस्ती नंबर बाटंदीएं छा?
त हाणे वीचारे हुनखे ॿुधाए छा? हल ठीक आ, ॿुधाए छा जवाबु ॾियांस हुनखे। छा चवां?
अरे चईसि न की न हुन जो मन कान्हेस को कान ॻाल्हाइण ते कुझु बि बा मना करे वठ या चईसि की न नंबर मुंजे मां बि डिलीट थी वियो आ भला या छा? कुझु बि बहानो ठाहे।
हाणे भेण खे हल ठीकु आ हाणे तूं बि चई ती ठीकु आ हाणे इहो ई कम कनम ॿियो छा?
हा छोकी तूं वरी सिधेपन में सभिनिनि खे पई नंबर बांटी। त उहो बि च परेशान थींदी हूंदी, तॾहिं तोखे चिलाए ॾिनो हूंदईं, तूं न ॿुधंदी आहीं न हिकु हिकु ॿार में सम्झंदी काथे आईं तूं बि?
अरे, मूंखे बि लॻे त कंहिंजो बि हल कोई कमु हूंदसि ज़रूरी आऊं हूअ बि एॾी सदोरी तई एॾे वॾे शहर में रहंदी तई बंबईअ में
अच्छा।
हा, पर चए पई, दीदी मुंहिंजो कोई मिट्र माइटु ट्र न आहे, मां जेको तव्हां सां ॻाल्हाईंदी आयां, बस
त पुछीसा आं हुतां जो त ॿुधाइनि था पिया रेड अलर्ट थी वियो आहे मुंबई में त पाणीअ जे करे।
अड़े, उअ चए पई, चए पई मां घर खां मूंखे पासे वारनि में बि न पतो आहे। चए पी, मूंखे न पतो पोंदो आ। चईं, मां सॼो ॾींहु घर जा कमु अऊं ॿ नंढा नंढा ॿार तस, धीअरियूं तस।
हा, त ठीकु आ न, हर कोई पंहिंजे घर खां ॿाहिर निकिरे ई केतिरो थो। हाणे असां आयूं, असां वञऊं था। पांजो घर जा कमु करे, वरी बसि जेको आहे तोख तोखा ॻाल्हाए वठंदमि या पंहिंजे मिट ट्रनि माइटनि खे थोरो फ़ोन करे वठंदी आहियां फ्री थींदी आहियां त।
न हो त आहेन भेंनरियूं। पर वरी हिकु जेका वॾी भेण तस उहो बिलासपुर तस, त चे पी चए पई, उहा जॉइंट फैमिलीअ में आहे त दीदी, उहा बि न ॻाल्हाईंदी आ, सॼो ॾींह कमु कमु कमु।
हा, त हाणे ॿुधाए, सोच त भइया, हाणे आहिनि जाके हाणे प बचियूं बि न तई, फैमिलियूं नंढियूं। नंढियूं नंढियूं थियूं आहिनि बस मां त हिनजो ई ॿुधां थी पई। की एॾी जॉइंट फैमिली रखीये वेठा आहिन।
च पई, ॾेराणियूं ॾेर ससु मतिलबु सभु सभु सभु चई, हाणे वरी ससु थोरो शांति थी वई तस, हाणे ई थी तस। पंद्रहां वीह ॾींहं महीनो थियो आ हा, त चे पई चे पई।
पो शा थियस?
अरे हो छा सत्संग ते वञे पई बाइक ते पुट्र सां गॾु वेचारी किरी पई किरी पई त बसि उते बसि किरण सां ई थियो अथसीं।
अरे भॻवान ॾिस न उ ॾिसस अ ते निकिती हल ईयो बि सुठो आ। मालिक खे यादि करे वई।
हा हा। पुटॼ असां किरी त वीचारो पुट त ॾाढो रोइस पियो चए पियो अलाए माई खां। पर उहो त लॻंदो न हुनखां। पर ॾिस जाते लिखणी आ लेख खे। कोई नथो मटे सघे भेण।
न, न, जाते हुन लिखी छॾियो आ न भ भॻवान बि। पंहिंजे हथ में रखियो तई हिकु जनम हिक। त मुम्बतियु ॿियो छाां।
हा। उहोई त लेख खे कोई नथो मटे सघे उहो ई चपे चपे दीदी। हुनखे बि कमु लॻो पो थसि उहा बि मूंसां न ॻाल्हाईंदी आ। ऐं त उहे ऐं नंढी भेण वरी हेॾे तसि कानपुर।
अच्छा।
त चयईं की न मतलब नंढी भेण त वरी कानपुर आ त उहो बि। टूशनियूं कंदी आहे कोचिंग घर में हा हा। हा।
हम।
त चई चई उहा घर में कोचिंग वग़ैरह कंदी आ। त दीदी हुनखे बि टाइम न थसि।
हा अरे। कीअं, उनखे बि टाइम मिलंदो घर जो करे वरी ॿारनि खे पढ़ाए। त उहो बि फ्री कथा थींदी।
हा, त उहोई च पई चपेई हुनखे बि। टूशनियूं थसि त वेचारी उहो बि न ॻाल्हाए पाईंदी आ त दीदी मां तरसी पवंदी आहियां।
त चईसि न मां वेठ। वठी आय फ्री मूंखे मिलाए छॾंदी कर। तूं मुखे मुंहिंजो नंबर ॾई छॾ। चॾीस भला।
तुंहिंजो ॾियांसि नंबर।
हा, मुंहिंजो नंबर ॾेई छॾिजांसी मां ॻाल्हाए वठंदीमसि। पोइ छा हिक ॿिए खे ईअं त सुञाणंदासीं।
हला, हला एॾो ख़ुशि थी वेंदई। पतो तई कल्ह न। हिकु ॿि बी ॻाल्हि ॿुधाय हाणे यादि आई तईं।
तूं बि अथई त तोखे बि त वेसर जो मर्ज़ु रखे रखे पई यादियूं ईंदियूं।
वरी बि यादि त अची वियो।
हलो ॿुधाए ॿुधाए।
कल्ह मां न हिन बनारस वारी भाभीअ सां ॻाल्हायो। त हुनजा माइट ॿाहिरि रहदा तसि सभु दुबई अऊ कुछु हेॾे अलाए काथे काथे ॿुधाए पई। अलाए कहिड़ा कहिड़ा त नाला खणंदा आहिनि मूंखे त। यादि ई न रहंदो आ।
पोइ।
चई मुंहिंजी माउ न दीदी अकेली वेहंदी आ। त न उन खे फोन करे छॾोसि। त उह ख़ुशि थी वेंदी आ। त चमसि अच्छा। हा। हुन ॾींं भुल सां न मुंहिंज मूंखे। नम्बर हुनजो ईएं ल फोन कयो ग्रुप में हुयासी।
अच्छा।
त मूंखे पतो न हुयो जीअं ई मां चयोमांस की इटाव जी अच्छा तां इटांवा जा आहयो छा? पहचाने वई मूंखे हा हा चैं अरे तव्हां त मुंहिंजी बेबी अ जी साहेड़ी आहयो न चयो मां स हा पो त एॾो एॾो ख़ुश त कल्ह भाभी बार बार चए चए की न भेण तोखे मुंहिंजी मम्मी ॾाढो याद करे उन खे हिक फोन ज़रूर कजांसी चयो मांस ठीक आ भाभी हाणे कंदी मांस मुंहिंजे में बैलेंस न हुयो।
अच्छा
वरी रात करायो बैलेंस
हल ठीक आ एॾो याद ती करे हांणे उह पोड़ी हूंदी न आख़िर त ईअ बि
हा-हा जी हू अकेली आ त हुनखे न सिंधिन भैनरुन जी फोनियूं ईंदियूं त स न
अच्छा मिट्री माइट्री कराईंदी आ छा?
न न न न न बसि ईअं ई चईं चइ हुनखे जीअं कोई सिंधीअ में ॻाल्हाइदो तस न अऊं जीअं पांजा मन में ॾाढी ख़ुशी ती थे त मूंखे अॼु बार बार ॿ ट्रै दफ़ा चईं। ‌ चंइ ज़रूर ॻाल्हाएजासीं भेंण चयोमांस पक -पक
हा ॻाल्हाए वठजांस हिक ॿे जो दिल जो हाल हवाल ॾींदासीं त सुठो लॻंदो आ न।
हा हा ईअं ई तूं बी बॉम्बे वारी भेण सां ॻाल्हाइजांसीं त मां वरी हिन सां ती ॻाल्हायांस ती।
हा हा मूंखे ॻाल्हाइण में कोई हो नाहे मां त आराम सां ॻाल्हाए वठंदीमांस। उई मां बि कमकार लाहे पंहिंजो फ्री वेठी हूंदी आहियां त ॻाल्हाए वठंदीमांस। हुनमें शा? हुअई बी मुंहिंजी भेण ई थी नंढी।
हा हा उहो ई लॻे पयो न ॾिसो कोई ॾिसो जीअं अकेलो आ परेशान तो थे त वरी अॼुकल्ह हुनमें त हली वनन डिप्रेशन
हा हा न उहई चवन था न की ज़रूरी न तां मतलब केंहजी मदद कयो त सिर्फ़ पैसे पाईअ सां कयो केहड़े बी रूप पो में तव्हां मदद करे था सघो हुन सां ॻाल्हाए करे हुनखे प्यार सां समझाए करे। ईंय बि हिक हो आ पांहिजी तव्हां पांजी तरफ़ खां हिक मदद कयो था। एहड़न माण्डून खां अगर तव्हां हुनखे दिल जो हाल वठी था वठो हुनन खां ख़ुश ता कयो हुनन खे त सुठो आ पांण
हा त मां उहो ई चवां पई चां पई की न तोखे हुन हुनखे तुंहिंजो नंबर ॾई छॾंदीमांस। त थोड़ी देर तव्हां ॿई बी ॻाल्हाए वठंदव त हो बि पांजो मन थोड़ो हलको थी वेंदस
हा हा मां मज़े मज़े जी ॻाल्हियूं बि ॿुधाईंदीमांस। ख़ु़श थी करे खिलंदी अऊं खिलंदी त खून वधंदस
सही सही सही आ तुंहिंजो बि स्वभाव त मूंखे पतो आ न तूं ॾाढी बढ़िया आईं ॻाल्हाइण जी‌
हा हा बाक़ी न त शा।
हा
कॾहिं प्रोग्राम बि ठाहींदासीं असां पाण में हलंदासीं बी हिन वट बॉम्बे।
हा हा चए पई, चए पई। ॾाढो चेपई चेपई दीदी बसि तां अचो त सही। मां तांखे ॾाढो घुमाईंदीमांव। समुंद्र, अलाए छा छा नाला खडे पई भाई असांखे त
बे में त ही एक्टर बि आहिनि इये हीरो हीरोइन जंहिंखे असां एॾा वणंदा आहिनि असां हे नाटक में न ईंदी आ हिकु अनुपमा ॾिसंदी आईं हा, हा त हो बि तो
पर हाणे नथी वणे हाणे हे चोटी रोए ती न। लॻे तो उअ ई दुनिया में घरु में हेॾी भहस बाजी झगड़ा वरी हिनजो बि सुलटायूं छा, हिन करे हाणे छॾे छॾियो आ।
अच्छा छॾे छॾियो तई, हा, वरी लॻंदो आ असांखे न की ख़तम ई कीयंऊ ॾिठो आ त शुरू खां वठी, की थींदो छा आख़िरीअ में।
अरे हाणे ख़तम ई नथा करनि, वधाईंदा ता वञनि वधाईंदा ता वञनि।
सही ॻाल्हि आ। माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी में हर को परेशान लॻो पयो आ, हिन खां सुठो खिल मज़ाक वारा ना
हा, अऊं हर दफ़े चवंदे, में बोलूं, में खाऊं, में जाऊं मां अ चा मां वञा, मां नचां तोखे छा?
न तोखे छा, तूं सॼो ॾींहुं घुम पिन अऊं असांखे छा। पगली न त त, हा टायलॉग, बस टायलॉग।
हा, अॼुकल्ह वरी इहे ॿारनि जे मुंहं में बि अचनि, मां अचा, मां वञा, मां न चा मां खावा, न खावा तोखे छा।
हा त मूंखे त हिकु दफ़ो मुंहिंजो पुट बि इहो ई डायलॉग हयईं हा य खयों डंडो अऊं चयोमासि अ अचु मूंखे छा अचु ॿुधाय थी तोखे, की मूंखे छा?
स सही थी चई भेण, तूं बि ॾाढी मज़ाक जी ती ॻाल्हियूं करीं।
अरे हा ॿुधाए ॿार अहिड़ो ॻालाईंदा त ॿुधाईंदीमांसि ने अरे देरि स सां ईंदव अऊं डायलॉग ईअं हणंदव त मु, वरी चओ ता मूंखे छा।
असां वेठा आहियूं ताहांजा इंतज़ारु वेठा कयूं पगला आहियूं छा असां?
अच्छा, हल भेण मूंखे कोई सॾु तो करे मां पो ती ॻाल्हाई। हा हा चङो जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल।